नमस्कार जी।
नमस्कार।
सभ ठीक छै
हँ सभ ठीक छी अहाँ बताउ कि हालचाल
हँ सभ ठीक छै आइ हम जल संरचनक विषय परर विस्तार संघ चर्चा करय चाहैत छी किएकि जल जीवन का आधार अछि आ एकर संरक्षण बिना मानव सभ्यता कृषि उद्योग आ पर्यावरणक संन्तुलित विकासकऽ कल्पना करनाई सम्भव नहि अछि
बिल्कूल सही कहलियै पृथ्वी पर जलक मात्रा बहुत अधिक देखैत अछि मुदा तऽ उपय उपयो यै किस जल सीमित अछि। एक एक बूदक संरक्षणक समय सभसँ एक आवश्यकता बनेत कए ले अछि
सच कहू तो काल्हि हम एक समाचार पढ़लहु जाहिमे कहल गेल छल जे विश्व। बहुत रास देश जल संकट संघ जूझि रहल छथि आ भविष्य मे ई समस्या ओर गंभीर भए सक अछि
ह वैज्ञानिकसभ से ओ चेतावनी दैत छथिन जे जलक अनावश्यकऽ बर्बादी नहि रोकल स्वच्छ पेयजल प्राप्त करब कठिन होई सकैत अछि
हमरा लगैत छै जे बहुत लोक आजो जलकऽ महत्त्व के सही शर्तमे नहि बुझि पाबैत छथिन आ आवश्यकता संघ बेसी जल बर्बाद कर छथि
बिल्कूल नल खुला छोड़ी देना वर्षाक जल सग्रह नहि कर ओ जल स्रोत सभसँ देखभाल नहि कर एहि समस्याक मुख्य कारण अछि
काल्हि हम देखलेहु जे कतेको गाम मे गर्मी कऽ समय चापा कल आ इनारसूखी जयत छथि जाहि संघ लोकसभके बहुत कठिनाइ होइत अछि
सहि कहलिहन। भूजल स्तर लगातार घटि रहल अछि ओ ई चिन्ता करबाक विषय अछि
सच कहू तो जल बिना खेती बाड़ी पशुपालन उद्योग आ दैनिक जीवनक कोनो काज सम्भव नहीं अछी
हँ जल केवल मानव लेल नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जन्तु वनस्पति ओ सम्पूर्ण पर्यावरण लेल समान रूपसँ आवश्यक अछि
हमरा लगैत छै जे वर्षाक जल कऽ संरक्षण प्रत्येक गैरह संस्थानमे अनिवार्य रूप स होयबाक चाही
बिल्कुल वर्षा जल संचयन भूजल स्तर बढ़ेबाक एक प्रभावी ओ टिकाउ उपाय मानल जाइत अछि
काल्हि हम एक विद्यालय में देखलू जे छात्रा छात्रा सब जल बचाव अभियान चलाथ रहल छलाह
ई बहुत सराहनीय पहल छै बच्चा सब में शुरू से जागरूकता विकसित होते तखन हमर समाज में सकारात्मक परिवर्तन आबै
सच कहू तो बहुत लोग गाड़ी धोए कपड़ा साफ करे आ अन्य काज में आवश्यकता ता संग बेसी जल खर्च करैत छथि
हँ छोट छोट सावधानी अपनाएक बहुत रास जल बचओल जा सकैत अछि
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक परिवार केँ जल बचत सम्बंधी आदत अपनावे कऽ विशेष ध्यान देब कऽ चाही
बिल्कुल जो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल बचत करे तऽ सामूहिक रूपसँ बहुत पैघ परिणाम देखबाक लेल भेटैत
काल्हि हम एक विचार पड़ले हूँ जलक प्रत्येक बुंद भविष्यक जीवनक सुरक्षा अछि
ई विचार वास्तवमे बहुत प्रेरणादाय कऽ अछि ओ सभ नागरिक केँ अपन जिम्मेदारीक सुमन करबैत अछि
सच कहू तो नदी पोखरी आ तालाब सभक सफाइपर सेहो विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल जल स्रोत स्वच्छ रहत तखन मानव स्वास्थ्य आ पर्यावरण दुनू सुरक्षित रहत
हमरा लगैत छै जे उद्योग सब केँ दूषित जल बिना शोधनक नदी में नहीं छोड़बाक चाही
बिल्कुल सही कहलियए औद्योगिक प्रदूषण जल प्रदूषण प्रमुख कारण सब में एक अछि
कल्हि हम देखलहु जे कतेको स्थान पर लोक सब नदी में प्लास्टिक आ कचरा फेेक की रहल चल
ई बहुत दुर दुर्भाग्यपूर्ण बात अछि एहन व्यवहार से जल स्रोत धीरे धीरे प्रदूषित भैऽ जाइत अछि
सच कहु तै स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन कऽ सब स पैघ आधार अछि
बिल्कुल दूषित जेल स बहुत रास गम्भीर बीमारी फैलैत अछि
हमरा लगैत छै जे सर सरकारक संग संग प्रत्येक नागरिक केँ सेहो जल संरक्षण अभियान में सक्रिय भाग लेबाक चाही
हँ सामूहिक प्रयास बिना कोनो पैेक परवर्तन सम्भव नहीं अछि
कहालहि हम एक किसानसँ बात कहहिलेहु ओ कहलहनी जे टपक सिंचाई पद्धति सङ् बहुत जल बचाओल जा सकैत अछि
ई बिलकुल सही बात छै आधुनिक कृषि तकनीक जल संरक्षणमे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
सच कहू तो वृक्षारोपण सेहो जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
बिल्कुल जङ्गल वर्षा सन्तुलित रखैत अछि ओ भूजल स्तर बढ़ेबामे सहायता करैत अछि
हमरा लगैत छै जे पर्यावरण संरक्षण आ जल संरक्षण एक दोसर स गहीर रूप सङ्ग जुड़ल छी
हँ प्राकृतिक संन्तुलन बनल रहत तखन जल स्रोतो सेहो सुरक्षित रहत
काहली पढ़लहु जे बहुत रास शहर मे जल पुनर्चक्रण परियोजना शुरू कयल जा रहल अछि
हँ ई बहुत सकारात्मक कदम अछि पुनःचक्रणसँ जलके अनावश्यक बर्बादी कम होइत छै
सच कहू तो प्रत्येक विद्यालय में जल संरक्षण विषय पर नियमित कार्यक्रम होबाक छै
बिलकुल शिक्षा से जागरूकता बढ़ैत अछि ओ व्यवहारमे परिवर्तन आबैत अछि
हमरा विश्वास छै जे जो व्यक्ति अपना घर सङ्ग जल बचत शुरू करत तऽ पूरा समाजमे सकारात्मक प्रभाव पड़त
बिलकुल सही कल परिवर्तन सदिखन व्यक्तिगत प्रयाससँ शुरू होइत अछि
काल ही हम एक विचार पढलु आ जल बचाउ ताकि काल्हि ही जीवन बचल रहत
ई सन्देभ वास्तवमे सम्पूर्ण मानव समाज लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
सच कहू त जल संरक्षण केवल पर्यावरणक विषय नहि बल्ि आथिक आ सामाजिक विकासक आधार सेहो अछि
बिलकुल जल उपलब्ध रहत तखन खेती उद्योग स्वास्थ्य ओ विकाससभ निरन्तर चलैत रहत
हमरा लाग छै जे जेलक प्रत्येक बोत अमूल्य धरोहर अछि यहि के बर्बाद करनाइ उचित नहि अछि जी
हँ जिम्मेदार नागरिक बन के जलक सम्मान करना हमरासक नैतिक कर्तव्य अछि।
हमरा पूर्ण विश्वास छै जे जागरूकता अनुशासन आधुनिक तकनीक आ सामूहिक। पर्यास्त जल संकट पर बहुत हद तक नियंत्रण पाओल जा सकैत अछि।
सही कलिय जे जल संरक्षण कोनो एक दिनक अभियान नहि। बल्कि जीवन भर निभए जायवालला जिम्मेदारी अछि जाहिसँ वर्तमान ओ आनेवाली पीढ़ी दुनूक भविष्यसँ सुरक्षित रहत
हमरा लगेित छी जे विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्रके जल संरचनक व्यवहारिक प्रशिक्षण सेहो तेल जयबाक चाही
बिलकुल जो बच्चासभ अपन बचपनसँ जल बचेबाक आदत सीखि लेत तो ओ जीवन भर। इही नियमक पालन करत।
घरमे पाइप लीक भए जाय तऽ ओकर मरम्मत तुरन्त करब सेहो जल संरचनाके एक महत्व। कोन उपाय छी।
सही कहलियै छोट छोट हिसाब से। बर्ष भरि हजारो लिटर जल व्यर्थ होई जाइत अछि।
हम बिचार मे प्रत्येक शहर मे। वर्षा जो संचयन व्यवस्था अनिवार्य कहि देबाकऽ चाही।
ई निर्णय भविष्य लेलऽ बहुत लाभदायक सिद्ध होयत।
जल संरक्षण लेलऽ रेडियो टेलीविजन आ सोशल मीडिया पर लगातार जागरूकता अभियान चलबाक चाही। हा
जनजागरूकता बढ़त। तखन लोक सभ अपन व्यवहारमे परिवर्तन आन तऽ
बहुत तरह से लोक नदीक किनार अवैध अतिक्रमण सेहो करैत छथिन। जहिस जलस्रोत प्रभावित होयत छी।
ई प्रवृति तुरन्त रोकल जयबाकऽ चाही। कियाकि नदीसभ प्राकृतिक सम्पत्ति छथि।
शहर मे कंक्रीट पड़ला बर्षात जल जमीन मे न। समापवैत अछि।
बिल्कूल एहि कारण भूजल स्तर लगातार नीचे जा। रहल छथिन।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक वर्ष मे कम से कम एकटा जल। संरक्षण अभियान मे अवश्य भाग लेबा के।
एहन प्रयास समाज मे सकारात्मक सोच विकसित करैत अछि।
जो आई हम। सावधान नहि बनबते भविष्यमे जेल लेल संघर्ष बढ़ि सकैत अछि।
बिल्कूल सही बात कलियै। तऽ आइ से जिम्मेदार निभेबाक समय आ अछि।
जल बचतके केवल सरकारक काज नहि बल्कि हमसभक सझा कर्तव्य अछि।
बिल्कूल सामूहिक सहभागित से असम्भव लक्ष से ओ सम्भव बनि सकैत अछि।
बिल्कूल बिल्कूल अंत मे हम एतय कहु जे जल अछि तऽ कल अछि।
ओ हम सब कहब। जलक प्रत्येक बूंद बचाव जीवनकऽ प्रत्येक क्षण। मुस्कानसँ भरउ।
बिल्कूल बिल्कूल
हेलो। आई हम आर एकटा विषय पर बात करबाका चाही।
अच्छा ह
कियाकि बिछ बिना पृथ्वीक सन्तुलित पर्यावरण स्वच्छ वायु ओ स्वच्छ जीवनकऽ कल्पना बनाइ सम्भव नहि अछि
जी जी बिल्कूल सही कहलियएै। ब्रिक प्रकृतिक सभसँ अमूल्य उपहारार छथि। जे मानव पशु पक्षी आ सम्पूर्ण जीव जगत के जीवन प्रदान करैत छथिन
जी बिल्कूल कालहि हम समाचारमे पढ़लहु जे विश्व भरि लगातार। जंगल काटवक बढ़ि रहल अछि। जाहिसँ जलवायु परिवर्तनकऽ समस्या गम्भीर बनैत जा रहल अछि
हँ वैज्ञानिक सभ सेहो कहैत छथिन जे वृक्ष कम भेलथि पृथ्वी तापमान लगातार बढ़ जायत आ मौसम कऽ चक्रक अनियमित बनी जायत
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक वर्ष कम से कम दू तीनटा गाछ अवश्य लगबाकऽ चाही
बिल्कूल जब प्रत्येक व्यक्ति अपन योगदान देत ते देश हरियर बनी सक अछि आदूषणक स्तर सेहो कम भइ सकैत अछि
सच कहू तो गाछ केवल ऑक्सीजन नही देत छै बल्कि वातावरणक तापमान नियंत्रित रखबाकऽ काज से करैत अछि
सही कहलियै।